हेलो, हेलो जी नमस्क
हेलो, आवाज नै जाइ छै कि?
आबै छियै, जी नमस्कार।
जी नमस्कार, और बताउ अहाँके कि हाल छै।
इहाॅ के हाल सब नीक छै, अहाॅ के की हाल छी।
हमरो हाल चाल सब नीके छै, अहां के खाना पीना भए गेल छै।
जी इ बेर त खाना पीना हो गेल छै अहाँ के कहे छीै अहाँ के खाना पीना हो गेल छै।
जी हमरो ने खाना पीना भ गेल छै। अहाॅ के की की खाना पीना खएले छियै। हम त खैले छी दालि भात सब्जी अचार इहे सब। खैले छी अहाँ कि कि खैले छी।
हमहुँ खैले छी सादे खाना खैले छी, मटर पनीर आलू चावल। और भिन्डी के चोखा खैले छियै।
ओ नीक लागै छै कि भिण्डी के चोखा।
हुॅ जी बड़ा नीक लगै छै, अहाॅ केना निक लागै छी।
ना हमरो लागे छै ने हमरो त खेबे करे छी।
बड़ा लजीज लागै छै ऐ ज।
जी लजीज वला खूब नीक लागै छै।
जी।
आओर बताउ अहाँके तबियत केना छै?
यहां के तबियत सब नीक छै अहाॅं के तबियत कैसन छै?
जी हमरो यहाँके तबियत सब नीक छै। अहाँके बता दूं अहाँके ख अहाँके माता पिताके तबियत केना छै?
यहाँ के माता पिता के तबियत सब निक छै। अहाँ के माता पिता के तबियत कैहन छै?
हमरो माता पिता के तबियत अभी तक तऽ नीके छियै कोनो दिक्क त बाला बात न छै।
हं जी ब नीक रहे के चाहें छियै।
अहाॅं अपन मात पिता दीया बताई न छी।
इहों के माता पिता के सबके तबियत नीक छी अहाँके कहै छियै ने अहाँके दादा, दादा, दादी, मामा, मामी सबके तबियत निक छै?
जी सबके तबियत नीक छै दादा, दादी, मामा, मामी सबके तबियत नीक छै।
जी बस नीक रहे के चाहे छियै। ठीक छी ना की कहै छी।
बोलै छी और स सब अहाँ के केना छियै सब नीक छै नु अहाँ के घर पर लोग सब?
जी यहाँ के घर के लोक सब नीक छै। अहाँ के बताबै छी ने अहाँके घर परिवार के लोक नीक छै?
जी हमरो तऽ घर परिवार के सब लोग नीके छियै।
जी बस निक रहे के चाहे छियै।
जी यहाँहाँ सही कहै छी सभ लोक के जी जी सभ लोकके नीक रहैके चाहै छै। अहाॅं बड़ा नीक नीक बात कहैत छी कहाँसँ एतना नीक नीक बात सीखै छी अहाॅं?
हम नया नया नीक नीक बात सब सिखै छियै।
जी।
और कहे छी ने अहाँ के केला उला के पौधा लगैले छियै?
न ना लगैले छी की लगाओल लगाओल जाइ छै की?
जी हम तऽ लगाबै छियै।
ह तऽ लगाउ हमहुँ लगा लेबै छी अहाॅं लगाई छी त
जी जरूर। और कहै छी ना दू दिन बाद हम सोचै छि लगाबे के
तऽ चलू हमहुँ लगाबै छी। आ बोलै छी खाना पीना मे अहाँके की की बना लेबे छी।
हम तऽ बना लेबे छी दाल, चावल, आलू के सब्जी, भिंडी के सब्जी परोड़ के सब्जी, कोहरा, लौका औरो आ आ आ चाउर चावल बना लेबे छीयै आ रोटी बना लै छी। ई सब बना लेबे छीयै अहाँ के की की बना लेबे छीयै खाना मे?
हमूँ उहे सब नु बनाबैत छी। कोमहरे लौका रोटी ई सब बना लेबै छी।
अहाँके नीक बना लेबै छियै‌।
डे पूरा तरीकासँ नीक बना लबैत छी खाना। हमरा तऽ खाना बनाबै अबबो करैत छै बड़ा नीक बनाबैत छी।
ह बस नीक बना लेबै छीहे। हम तऽ चाहे छी से नीक बना लेबै छी उहे नीक छियै।
जी हमूँ इे ने चाहै छीियै नीक नीक बना लेबै छी। जी जी अहाँ एकदम नीक बात कहैत छी।
ह।
आओर बताउ ने अहाँके खाना पीनामे की की होइत छै।
नहि ओ त ल छी दडाल चावल भिंडी के रोटी। चोखा चार इहे सब खयले छियै।
अस अहाँके की की कयले छियै।
त।
न मथा जी बनैल छी।
हम खयलने छी दालि भात केलाके सब्जी आ। ना कहै छै घिउराके सब्जी इहे सब खैलै छै।
जी अह त बारह लजीज लजीज खाना बनले छियै।
जी बनयले तऽ छियै अहाँके की की। जी अहाँ अपन बताउ ने अपनेमे अपनेके खाना सब नीक। नीक लागे छै बनै छै नीक खाना सब।
जी नीक ढंग से हम बना लेबे छी। ऐसे अहाँके नीक ढंग से बना ने लेबै छियै ने।
जी हम पूरा नीक ढङंगगसँ बना लबै छी।
आओर कहै छै ने अहाँके माता पिता लोकके सबके तबियत उबियत सब नीक छै ने।
जी माता पिता सबके तबियत सब नीक छै। छ अपने अपन बतलहु अपनेके माता पिताके तबे। हम पूछै छी अपनेके माता पिता के तबियत सब नीक छैिय ने ओ।
जी इहहों के माता पिता के तबियत नीक छीिय।
अच्छा तऽ चलू तऽ नीक रहयके चाही बस की।
जी। भगवान के शुक्र छियै से नीक छीियै सब कुछ आओर कहै छी। क अहाँ के सीमेंट उमेंट सुनले छी घर बन मे अबे छै तऽ कनले छी।
कितना पो।
नहि तऽ ओ हमनल। हमन आानू रहै छै ओ एगो बगलवलाके रहै छै। तऽ ओ उह अपन खरीदले छै तऽ कितना जादा बुरा नुनू खरीदले छै। ओना ओ कहै छै पचास पचास बोरा शायद खोजि जाइ छै।
सुनै छै किी एक। कि प पैचास किलो रहै छै।
जी जी नीक सुनले छियै यहाँ पे। पचास किलो रहबै ई करै छियै। आओर कहै छै ने अहाँके।
हमर तऽ सभ नीके छी हम की कहू अहाँके हमरा तऽ।
जी तऽ बात अहाँके नीक कहै छीियै।
आओर बत आओर बताउ लागै छै अहाँ। बोले छै लागे छै आहं के कोनो बुलावे छै बुलावे छै क आहं के अपन मम्मी बुलावे छै। जे किी।
न इहाँके न बोलाबइ छी एगोरा होइ छी ने ओंकरेगो बला होइ छै।
अहाँ जाइ छीियै की।
नहि नहि हम नहि जाइ छी अहाँ के बोलै छी ने।
बोलै छी अहाँके ओन्नेके मौसम केना छै सभ नीक छै।
जी यहाँ केँ मौसम सभ निक छियै। अहाँके मौसम छिये
हँ निके छै मौसम मे कोनो दिक्कत नहि छै।
हूं ई तऽ बात अहाँ केँ निक कहै छी। मौसम मे ऐसे दिक्कत न होई के चाहे छियै।
आओर बताउ ने अहाँ केँ खाना पीना खा लेले छियै कि अहाँ के खाना पीना खा लेने
जी यहाँ के तऽ खाना पीना खा लेने छी अहाँ के खा लेने छी।
निक लागै छै खाना अहाँके खायल।
जी निक लागै छै खाना जी एकदम निक लागै छै।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
आओर बताउ अहाँके खाना पीना मे मतलब की बनावे आ अहाँके सबसँ निक खाना की लागै छै मांसाहारी खाना सबसँ निक लागैत छै कि शाकाहारी।
हमरा तऽ माँंसाहारिए निक लागै छै। अहाँके माँंसाहारी लगे छै की शाकाहारी।
हमरा दुनू नीक लागैत छै।
दुनू निक लगै छै मांसाहारी बड़ा निक लगै छै। जितना कहै छी अहाँके उतने कम छै।
अहाँ सभसँ जादा की खाइ छी।
हम तऽ खाइ छियै सभसँ जादा शाकाहारी खाइ छी मानु मंसाहारी निक लागे छै। अहाँके
नीके छै हमहूँ उएह सभ जदातर खाइ छी। हमरा शाकाहारिए ने खाइ छी हमरा माँसाहारी ओतना नीक न लागै छै हमरा पसन्द नहि आबै छै।
ई तऽ अहाँके एक नम्बर बाद न कहे छी। शाकाहारी सबसँ ज्यादा नीक लगै छै। कि नाऽ।
आओर बताउ ने जे ई त बता अहाँ सही कहे छी और कुछो बता। बताउ अहाँ अपन बारेमे
हम अहाँके की बताइये अहाँके सबसँ ज्यादा खेल में कोन सा खेल निक लागे छै।
खेलमे तऽ हम जादा कुछ ना खेलै छी उहे खेलै छी जे जे बस रउआ लोक खेलै छी
अहाँ की खेलाइ छियै? हेलो अहाॅंके अवजवा ना आबै छै, कोनो दिक्कत भऽ गेल छै